जय मिथिला।
की हाल चाल छै।
हो ठीक छै दीपकजी अपने कतऽसँ बजे छी मधुवनी।
हम हम दरभंगासँ बाजै छी।
अच्छा अच्छा
कहां।
हम तऽ अखन फरीदााबाद से बाजि रहल छी।
अच्छा घर घर कतअ भेल।
बओर महबानी
मधुबनी मे कता?
मधुबनी अरेर
पड़ेर अच्छा हँ अरे रेट तू अरेरे के तो यह ओ मिथिलाञ्चल ब्लॉक वला जे यऽ।
प्रणाम ब
हँ
हँर से कन आगाँ छै बच परड़ोल ओ के
नहि बार बार बार बार ब्लॉगमे अरेर अरेर नहि कहै छथिन।
हँ कहै छै लगमे अरे छै कनिके दूर के बाद अरेर छै मतलब अपन नजदीके में छै हमरा गाँंव के बगल के गांवकर घर छै।
अच्छा
प्रणाम ह आओर कहियो की सब होइ छै?
एखन दरभंगामे एखन पढ़ाइए सबके तैयारी चल रहल छै।
अच्छा अच्छा तै मर ह ह तऽ की केना पढ़ाइ के स्कोप भी है की केना हमरो जे एखन एखुनका समय हमस तऽ दू हजार तीन के दो हजार तीन दू हजार आठ तक के रह अखनका क माहौल छै।
एखन के तऽ माहौल ओते ठीक नहि चलि रहल यए।
अच्छा अच्छा
सभसँ पहिले तऽ पेपरेसभ खराब लीक भए जाइए उएहसभ एगो भए जाइ छै दिक्कत।
हँ पेपर लीक के समस्या छै। रेस्टोरेंट सब गेल ह।
हू बारिशो एना एखन खूब भए रहलै।
बारिश हो रहल चलू तह धान हेतै।
हँ धान तऽ हयत अपना सब फेट
ह बारिश भेलै तऽ धान रह हमरा सब के त खेतेत रोपा गेले जते मटेिया छै खेत लगा देने सब ओ सब र फिल क देलके ह बाढ़ के सेहो छै एखन पानि छोटलक नेपाल क्य टाका उके लिंक टूटि गेलै सुना लिया।
अच्छा मौसम लेकिन आब सही रहै छै अखन जे हिसाब से गर्मी रहे है।
ह तिम्हरके कहनो है क ह इम्हरो छै मौसम कहियो पानि आ पानि भेले आइ
अच्छा
ह्म
तहन गाँव सब आब कहिया आबैके छ।
हम गाॅंव तऽ अब अगिला महिना में आयब। साल मे एक दू बेर भऽ जाइ छै एनाइ गेनाइ।
और इमहरका जे अपना सबके तरफ यऽ। मैथिली भाषाके लऽ कऽ कतेक जागरूक य आदमी।
मैथिली लए के तऽ अच्छा खासा छै जागरूक।
लेकिन हम तऽ मधुबनी, दरभंगा जाइत छी तऽ सभ हिन्दीए बाजैत भेटैएा। दुकान वाला अलग। से टेम्पू वाला बस वला सब हिंदिये झारत।
हे यौ गाँव से निकलबै ने
हूं।
अब- आब बैठबै ने मने चलू पटना या दरभ्ंगे बस लऽ।
ओन
सब ओतेहे से हिंन्दी झाड़े लागत।
हँ सैह तऽ, जे मधुबनी दरभंगा रहितो छै, सेहो हिन्दी बोजैत छै। हिन्दीए में बात करै छै, से एकटा चिन्ता बला विषय हमरा बुझा रहल यऽ। किया तऽ हम-सब बाहर मे रहिके मै-मैथिली बजै छी, जे अपन आदमी भेटैया एतऽ। बच्चा सबके सिखबै छै मुदा मुदा गाँवमें रहिकेऽ आदमी तऽ मैथिली बुझै छै कि भय हमरा इज्जत कम भऽ जायत हिन्दी मे बात करू तऽ, जे प्रोफेशनल बांदा सब यै सब रहे ह जे सब घर तर बना ले लगे ह गाँंव से ओ- ओकरा सबके देखै छियै हिन्दी में बात करतऽ हिन्दी मे बाजार जायत तब खरीदत सामान अथी करत से सब तऽ अंहू गऽर करैत हेबै।
जखन मिलैत रहे छै ने आदमीे तखन ओहि चीज के कदर नहि रहे छै।
जी।
उएह जखन चलि जेतै बाहर, आ केओ नहि मैथिली वाला मिलतै तहन अथी हेतै।
मिथिलाक्षर जानै छियै?
हूंउउ।
मिथिलाक्षर जनैत छियै?
मिथिला?
मिथिलाक्षर।
मिथिलाक
हँ अपन सब के लिपि अय एकटा।
अच्छा!
हँ चगा जना बंगाली छै, उर्दू छै, असामी छै। तेनाही अपनो सबके मैथिलिओके एकटा लिपि छै, मिथिलाक्षर।
अच्छा! नहि मिथिलाे पेन्टिंगसब तऽ पता यऽ लेकिन ईसभ
ह मिथिलाक्षर छै जेना अंहा हिन्दी हिमे जेना अहाँके अपने नामे छै तऽ नामे जेना हिन्दीमे अहाँ लिखै छीय ने दे वनागरि ओकरा कहै छै।
हँ हँ।
देवनागरीमे लिखै छियै तऽ ओकरा अहाँ मिथिलाक्षरमे लिख सकैत छियै।
अच्छा।
हमसभ छ छ सात सालसँ ऑनलाइन सिखबै छियै मिथिलाक्षर। व्हाट्सएप ग्रुप सब पर निःशुल्क मिथिला मिथिलाक्षर लि लिखना है। बहुत आदमी नया जेनरेशनके जेसब स्कुल कॉलेजमे रह मिथिलाक्चल हम सब प्रचार प्रसार मे लागल छीय दरभंगा के कतेको आदमी छथि मणिकान्त झा जी के ज छियै न।
मणिकान्त झा।
ह जे रेडियो स्टेशनमे मिथिला के दरभगा के अथी छै। ओ हुनकर कवि छथि तऽ किताबो कट छनि हुनकर
अच्छा पाछू से जहा क हरन आबि रहल या।
हं हमँ अथी मे छी कथी कहे छै ऑफिस से निकललहु हैं गाड़ी में छी। घर जा रहल छियै। हेलो।
अच्छा। ।
ब चद कहलिय फ्री इम छै तखन बात करल जाय।
हूं।
एप पर पेमेंट सेहो अपडेट भए गेले या। बहुत आदमी के पेमेंटो देखा रहल छन।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
बुझलियै हमरो सबके पेमेंट देखा रहल यै। हँ बाते कर वला छै बारह कर वला छै। हूं। अ ऑटो क त क ऑटो क ह आओर अपना इमहरका रोजगार के बारे मे की सोचै छियै।
। रोजगार देखियौ जा तक सरकार नहि चाहते ता तक रोजगार भैए नहि सकैत छै। बुझलिए जा तक सरकार। कार नहि चाहते रोजगार केना हेतै आदमी। सभ किराने दोकान खोलि कऽ बैठ रहतेै।
हूं।
किराने दोकान खोलकेे बैठ रहतै एना। थोड़े हेतै मने चलू अगर किछु धंधे सब खोलते। तऽ बाहरसँ तऽ आदमियो आबयके लेल रस्ता चाही न।
हाॅं से तऽ छै, बाद बाकी। जनताके सहयोग तऽ चाहबे करी इम्हरका मे। जनता के सहयोग जेहन जनता अपन सहयोग करता, बिजनेस करता। जे पैसा वला छैथ, से अपन फैक्ट्री लगावत।
हाॅं स
हाॅं देखियौ सरकार तऽ अहाँ सब सरकार तऽ उम्म बुझियौ सैह छै। वैकेंसी ओ अपने हिसाबसे निकालतै, वैकेंसी एक से के रहै छै। त देखैत हेबै, एक लाख स्टूडेंट अहाँके फॉर्म भरै छै।
नै जते छै ओतनईये निकाले लेकिन माएन के चलू जे लीक होय छै, ई होय छै। ई चीज करौ नै कन्ट्रो
हाॅं ले लीक-लीक लीक बला के करऽ के लेल ओ बन्द करा पड़तै। देखियो एमे जे छै हम अहाँ कियो छियै, सरकार मे तऽ भाय कियो अफसर छै, कियो छै। लेकिन आदमी जे भऽ जेतै घोटेला बाज आरो उम्म जे अफसरे घोटाला बाज रहा पड़े छै। अहाँ के घर मे अहाँ छिये, गार्जन छै छैथ अहाॅं के अ कियो उम्म परिवार में अहां कियो यदि बीच में चोरी करऽ लागै छै, चोर निकल जाय छै बदनाम तऽ पूरा गार्जन पूरा परिवारे होय छै। लेकिन आदमी के सोचै के चाही अपनो
हूॅं-हूॅं।
की भाय अहाँ ककरो साथ खेलवाड़ क रहल छिये जिन्दगी के साथ। जे अफसर छिये ओ चन्द पैसा के लेल करै छै ई सब।
हूॅं।
जी बिल्कुल अहाँके दरभंगा मे घूमय वला कोन जगह यै? हमरा हिसाब से तऽ काली मन्दिर ऐछ।
काली मंदिर यै, म्यूज़ियम सब यै तै के बाद महाराज जी के किला सब यै पूरा। इहै सब यै। खाली बड़का-बड़का पोखरा मिलत।
हाॅं पोखर के तऽ कमी नै यै अ पैन लाएग जाइ यै पोखर के साइड मे।
हाॅं।
हुं-हुं तऽ माछ-ताछ ओय मे होय छै, हाॅं माछ ताछ ओय में होय छै की उ की नै उम्म माछ नै उम्म करा दै छै।
माछ करैतो छै तऽ ओय मे अथी भे-भे तहे तै उ नै होय छै मतलब साल के देल गेल
अच्छा-अच्छा ठेका दऽ दै छिये।
हूॅं।
हूॅं-हूॅं हम सब पहिले मधुबनीये में मधुबनी से तब ई गाँंव से दरभंगा स्टेशन आबियै अ ट्रेन पकड़ै लै।
त
आब तऽ मधुबनी से मधुबनी मे भऽ गेलै तऽ मधुबनी स ट्रेन पकड़ै छियै। और टिकट नै ईहो में दरभंगे तक के लेबा परै यै, दरभंगे वला ट्रेन के।
दरभंगा मे त आब ओना एयरोपोर्ट भै गेल त ओहयौ से आब सबके बहुत सुव धा भै गेलै हें। जे हिसाब से एयरपोर्ट चले छै, अच्छा खासा चलि रहल छै।
हाँ बढ़िया छै त अपने घरे पर रहै छी अहाँ के मेन दरभंगे घर अछि
नै हमर घर छी बिरौल
कमतौल
नै नै बिड़ौल सिपौल बिड़ौल नै या
अच्छा अच्छा सिपौल बिरौल ह
हम्म ओतई अइछ
हम्म त नजदीके मे अइछ तहन त लॉजमे लॉज रहैत हेबै होलशेलमे या लौज या लौजे कहै छै
ह ह लौजे कहल गैल
दाइल भात त चोखा खेय बला आदमी सब अखनो अइछ
हहह अरे ओइके बिना जीवन चलबै छै
आहा रेस्टोरेंट के हमहु सब बड दाइल भात चोखा एक एक डेड़ डेड़ दू गिलास के चावल खा लियै
हे भात दाइल चोखा कि खिचड़ी चोखा
हाँ खिचड़ी चोखा बाब रे बाप बड खाइयै लेकिन आब त आधा गिलास किछु औरजे नै खाए होये छे
उहाई न सबके एगो ऐज रहै छै सब चीज के
ब गर्मी भ गेल पेट अते बैड गेल छै त आब त नै हो छै खैल पहिले बड खैये
आओ साँझो लए छोटि दैहे जादा जादे के बनभीए एक बेर त टूशन कोचिंग वचिंग क क कॉलेज तॉलेज एलो एक डेढ़ बजे जल्दी स से केनो आरभ